हँ सखी की क रहल छियै?
अहाँ की करै छियै?
हम किछु नहि बाल बच्चा के सब खिला पिला के अभी बैसल छी। कनी।
हँ अहाँ खेलियै?
हँ हँ सब खान पियन भए गेलै।
सब खान पीयन भए गेलै। निश्चिन्त छियै ने? ह आओर सब कहू? हम कहलियै निश्चिन्त हेतै सखी याद करे छीये। फोन करे छीये। एकबेर देखे पूछे छीये की हाल? चाल छै? बाल बच्चा सब ठीक छै? बाल बच्चा सब ओकर की हाल चाल छै?
हँ ई तऽ ध्यान लगले रहै छै कनि आदमी जेकर हँ।
खुलल
एकैस छै एकटा बेटी के छै पैघ बेटी के छै आ छोट बेटी के अभी छुटिये एय।
आ आओरो छुट्टी में नैत के बहुत इस कूल काइल खुल गेल छै।
हँ
हं बहुत स्कूल हमरो सबके बच्चा सब के खुलि गेल है ने।
हे लेकिन अभियो त कितना गर्मी छै? अभीयो सरकार के होबे हँ सरकार के होबाके चाही तब ई गर्मी मे जे बच्चा सब जेतै तऽ कहियौ कि सबके तबियते
तबियते ने खराब हेतै। बुझियो कि आहाँ स्कू कूलो पर उ सुविधा रहै छै ओत पंखा घुमैत रहल।
तब आ नहि आब बुझियौ ने चालीस पचास बच्च बच्चा के सबके रहै छै ओ।
हँ हँ शरीर छै वएह ने एक रूम उतना उतना बच्चा रहै छै एक बेंच। बच्चा चारिटा बच्चा रहै। छै सबके शरीरके गरमी में ओहेन खास कोनो पंखा ओहेन जोरदार नै अपन आर के छै ने ओते जे लोग एसी आर एयर कंडीशन गाड़ी से जेतेै एयर कंडीशन इसकुल में पढ़तेै हं। अपना सभके बस के बात तऽ छै ने आहाँके एसी लागल या आ लेकिन गाड़ गाड़ी फेर आबै हेत नॉर्मल इसकुलसँ ने गाड़ीसँ ने।
नहि छै ओकरो मे लागल। लेकिन जानै छियै नहि चलबै। छैे से से कि कहै छै न देखियौ बच्चा सब छोट छै हँ जतऽ ततऽ छियै आ बच्चा सबके उतारे छियै तऽ जे एसी से तुरन्ते। उ बच्चा सब जे। त हँ तऽ झरक लगतै।
ओ बेसी ओ ओ जानै छियै ओ बेसी खराबी करै छै। ह एखनि एकबाइग यहाँ एसी से निकल के एसी रूम से निकल क गेटो पर खड़ा होयवो। देखियौ बाप रे बाप एकदम लागत शरीर मे एकदम कोन आगि लागि एकदम माछी सब आ गेलै। नया देलकै ई हाल ह ओ जते बढ़िया चीज छै आ। जते बढ़िया चीज छै। ओतना खराबो छै। हँ ओकरा छै जेकरा सब जगह छै रूम घर गाड़ी अछि। सब जगह छै ओकरा लग ओते पैसा फिर भी आहाँ निकलबे ने करबै आहां। किचन हं में आहाँ जे छै रूम में। छै एगो बात से जेकरा रूम में छै मानै छी आय
हँ आ नहि पुरुष सबके तऽ चलि जाइ छै पुरुष सबके। चल जाय छै ऑफिसो में छै गाड़ियो में छै घरो में आयल हं तो मुंह कान ध के अपन घर में बैसल छै। लेकिन आहाँ सबके हमसब के तऽ नहि चलत कियाकि हँ ह कपड़ा पसारे के अहाँके धूप मे जाइए के पड़त
ह नहि नहि कही भी मार्केट हरके सागे सब्जी जरूरी लत तऽ यहाँके निकलैे पड़त
निकलैए पड़त सही बात छै गर्मी छै त
के गरमी छै आ बहुत जादा ओनर बड्ड गर्मी या।
एय रे बाप रे नहि कहियो लागै छै कि शरीरमे चिमचिमी लागल छै ए हँ।
से ओ करैयए पड़तै ने
ए कपड़ा पहिरे छियै सखी आ नहि कपड़ा प छियै लागै छै कि पसीना बो बो भेल छै
चल तक पसीना लागलै चु प सु लेकिन कार त बे छै
अऽ जे देखियौ प्राकृतिक के संगे तऽ हमही सब छेड़खानी केले छियेई, प्रकृति तो हम सबके किछ नै किये आं आब ईस् घरमे चारिटा बेटा छै तऽ चारो के अपने सेपरेट घर चाही आं ए तऽ चार गो ओ जे चार मकान जे बनतई तऽ खेत पथारी जे छै से तो खतम भेबे करत तईअहाँके जे गाछी वृक्ष छै से सब खतम भेबे तई त प्रकिर हां त प्रकृति ते केतना मिनट
केत्ना मेन्टेन करत आब उतना रहलै नै ओ अनुसार अभी एकदम पूरा देखियौ आ गाँव घरमे अभियो फिलहाल छै लेकिन बजार उजार मे कहीं भी देखियौ बहुत कम यहाँके मिलत यहाँ घर प घर, घर प घर कहाँ से गाछ वृछ नै पौधा
हां, जे हवा रहै छै आ नई बड़ा बड़ा मकान जे बनल छै मकान दुकान जे बना के रखले छै। से देखियौ, जे हवा रहै। छै, से उहो त रोक लै छै।
बहुत रोकई छै, जे हवा रहत। उ बड़ा-बड़ा बिल्डिंग यहाँ के रोक लेत। हवा नइ ऐत इधर पघर घर पघर रहे छै ने तऽ हवो रहत ने आ गाँंव घर मे छै त कनियो टा हवा बहत ने तऽ बुझैत कि हां हवा बहले आब बजार उजारमे कुछो न कुछ हँ आँधि तूफान ऐत कहिं तबे यहाँके पता चलत नहि तऽ नहि पता चलत कि हवो बहलै, किया तऽ यहाँ घर प घर छै, यहाँ हवा आबैके कोई जगहे नै छै।
सही बात छै।
तऽब खाना। खाना खेलियई अहाँ।
हँ, खायन-पियन सब भए गेलै कहलियै। तऽ अहाँके की भेल अइ, खान-पियन भेलइ कि नै भेलई।
हँऽ। हमरो भेलै खान-पियन, खान-पियन भेलै तब कहलियै एक बेर त गप करै छीयै की हाल- चाल छै, बड़ी दिनसँ गप नहि भेलै।
हँ सही बात छै, दिन भरि तऽ आदमी व्यस्ते रहै छै यएही सभमे बाले- बच्चा सभमे व्यस्त रहल हँ। अभियो की छै। खिला- पिला कऽ एतय बैसेलियै या पाँच मिनटके हमरा कनिक आराम करय दे, तखन हम अबोकेऽ सुते लेल तू सब सुत तब तक हँ, हँ। लेकिन बच्चा सब। छै सुतै वाला, हाँ बच्चा हमर छोट। तै छै।
आ दुनू छोटे ये।
हाँ, एकटा दस साल के छै, आ एकटा पाँच साल के छै।
ह तऽ दुनू छोटे छै, हँ एक-एक पीठीया लड़बो। कर हए।
बाहूत लड़ाई छै।
अहँ हमरा क हमरा त्। सम्।
आ नहि कहियौ, सबके वही होइ छै, अपनों बचपन याद करै छी ने। तऽ सोचै छियै कि, हम सभके माय- बाप के ना हमसब। सम्हारे होते।
ह ह पहिे पहले तऽ लोग तीन गो चार गो पहुच जो रह रहे बाल बच्चा लोकोग त रह रहे ने तब चार ट पोसट
जानी छियै
हँ ल सब।
आब लागे छै कि भाड़ी होइ छै, जब अपन बच्चा सब लड़ै छै। ह।
हँ अ्पन मचा त त चिकेन रहै छै
हम सभ भी मे से
सब ब चावल चावत बस
बदमाासीे करै छै त से तऽ बुझै छियै कि आइ लड़ते तखन ने ई सब भी पैघ भेतै तऽ हेतै अपन अपन कहानी सब कहत की हम सब इना करै छेलीयाई हम सब ओना के
नहि नहि नहि से तऽ नहि कह कहत कि नहि हम बरर बहुत बढ़िया रहियै
आ नहि तऽ अपन बाल बच्चा सामने ने ईसभ कहत लेकिन हमसभ सामने तऽ बहिन बहिन जब भेँट करतै तखन तऽ कहबे करत कि हँ
अपन म्ती करै छै
अरे मत कहियौ, हँ लेकिन नीक लागै छै देखियौ बच्चा सब नहि रहै छै ने, करै छै हँ आ नहि जानै छियै, सखी घरमे नहि रहै छै ने तऽ घर लगै छै सन सपाटा जका लगै छै
इकुल इसकुल इसकु इकूल आर जे चलि जायत ते लागत कोनो का जते जे चीज रखबे ओते रखल रहत ह तिके ने तब निके नहि लागत ह
आर की बनेलियै खेलियै
हमे तऽ अभी रोटी सब्जी बनेलहुं आम रहे अभ आम के समय ये रोटी रोटी सब्जी हाँ ह बच्चा सब दूध रोटी खेलकै।
अच्छा
रोटी् सब्जी रोटी बने रहै बेसन के सब्जी हरा सब्जी तऽ शाम भ गेल लत बहुत जाददा धूप हो रहेै तऽ कलिय घे घरेलुए कहलियए घरे छै, अपन बना ले छी ओ अच्छा लागे छै मछली उछली मछली बला म लद क मत होइ सरसों वाला उहे बड़ सुन्दर लागै छै। लागे तऽ मछली एक स्वादिष्ट हम कहैल कीस नहि आ बेस निक सब्जी बनबै से ठीके छै ब मट स पन्द ने ी बनेलो रोटी आम उम रह है तऽ वही सब खल हँ मिल जुला कऽ हँ र रोटीए जादे पसन्द ओ करै छै
ाँ नहि देखियौ एक टाइम रोटी एक टाइम
ह मेन जानै छियै लेडीज एक बेर बारह एक बजर जाइ छ छै एक नहा सोना के पूजा पाठ कर खाना खइयो तऽ फेर खाय के मोन करत शाम मे हल्का फल्का कछ मिल गेलै मिल गेलै नहि मिललै तऽ कोनो बात नहि आ हँ कोनो बात ई नहि छै कि जरूरीे छै शामके नाश्ता करबे करबै हँ बनेलियै बाल बच्चा ल तनि तऽ अपनो खा लेलियै
हँ तऽ से से तऽ होबे करै छै नहि तऽ अकेला जीव ले कोई चूल्हाू
हँ हँ हँी हँ सही अहाँ कारी एप से जुड़ल छियै ने
हँ हँ कार्यके हमरा तऽ काज भेटल छै, अहूँ जुड़ल छी की।
काज छै नहि सखी ह ह गप करे के टका दै छै, ओहो ग ओहो गप छै यहाँ अपना हमर घरेलुए गप छै एहन नहि छै मतलब ब विशेष करना छै
नहि नहि हँ हँ अपन दिनचर्या भी अहाँ ग गप कर सकै छी, हँ आ नहि तऽ हँ ई बड सुन्दर छै।
काज छै ह अपना देख अप कही कोई आमदनी ने दू पैसों भए गेलेै, अपना ओर गपो सब भए गेले।
भए गेलै आदमी दिनमें जे सभ काज उज कऽ कऽ आ घर में देखियौ कोइ दूर नहि जा सकै छै, तऽ ईसभ काज कऽ कऽ तऽ पैसा कमाइए सकै छै आँ।
बहुत नीक काज छै, सखी बहुत नीक। ठीके छै हम तनि, हँ फेर हम करब, तनि बच्चा सब हँ बच्चा सब खाना।
हँ ठीक छै ठीक छै हँ हँ हँ हँ नहि नहि देखियौ देखियौ फेर हँ, ठीक छै।